हेलो
हँ कहु राधे रधे जय। जय मिथिला जय मैथिल।
कोन कोन कर्म करऽ परत।
कहै छै कोन करम करब। आर कहु।
मिथिलाके नारा लगाउ जूरसँ मिथिलाके आगाँ बढ़ाउ।
मिथिलाके सहि बात छै पढैके चाही यार। पन अपन
जेना अपन मिथिलाञ्चलमे लोक मेहनत। कऽ रहल छै ओहि ज्ञाने तऽ मिथिला कतय से कतय भऽ जाइत लेकिन आपक। का नामके चीज नय छै। ताहि दुआरे ई हाल छै नय तऽ नय तऽ एआई सभ भाषा।
हाट मिथ मिथिला हाट बना कऽ एगो काज बड्ड नीक केलैथ जे भी बनेलथि। अपन धरोहर के ओहिमे रखने छथि की की लागै छै।
चीज छै एहन किछ नय छै जे मिथिला हाट मे नय छै। खास कऽ कऽ हम अय जेन मतलब। गौरी सभसँ तऽ एक जेनरेशन दू जेनरेशन पीछे हैब। तऽ ओहि जेनेरेशन के छी तखन हम ओ ढेग किये। ठेकी नय बुझैत रहियै ककरा कहै छै हमरा भेल ओ हर जोत। वला छै हम जाकऽ ओहिठम। कहलियै माँ के जे पहिले हमरा वीडियो बनब दे ई छै कथी कहलक पहिलु। का जमाना मे एहि से धान कुटल जाय छलैये हमसब एहि से। तऽ हम कहलियै माँकेँ जे तू ठाढ़हो कनि फोटो खीच दै छियौ माँ कहलक। एहिसँ धान कुटै कुटैत कुटैत तऽ हमर हाथ खिया गेलै। हम पहिल बेर थोरे ने देखली जात सब देखने छियै ओ। पोखरि देखने छियै ई सब। चीज देखने छै लेकिन ओ ढेकी, हँ हँ। ढेकी, ढेकी हम पहिले बेर देखलियै।
हमहूँ पहिल बेर अहीॅंकेॅं वीडियो से देखलहुँ की ई सब- छै परमित
ओकर बाद मे मिथिला हाटमे ओ काठवला गाड़ी जे चलैत छै ओहो कहाँ दिन पहिले जमानामे चलै छलै। से सभ छलै, हँ।
एगो के काज जे भी केलथि बड़ नीक
तंगा हम जयनगरमे चढ़लहुँं। ई सभ चीज हमहूँ नहि देखने रहियै।
हँ हँ, तॅं आ वैह कहै छै ने नीक- हँ नीक जे अपन सभके जे आगाँकेॅं पीढ़ी जेनरेशनकेॅं बच्चा सभ हेतै। हमहूँ सभ छी से सब देखबै।
हम अपन बेटियोके सोचलियै मिथिला हाट लऽ जाइत छी किएकि बच्चाकेॅं लेल ओ बहुत नीक- ची
बहुत नीक चीज छै, सही बात छै। खाना मिथिलामे खाना की केहन- खाना होइ छै, की होइ छै, सभटा चीज छै। हँ
खीर, तॅं कथी दिन कि कथी दिन केँ सभ चीज- केँ खीर सब भेटैत रहै छै, मखानकेँ खीर सामकेँ खीर खीरे दै छै पाँचटा।
हँ, मड़ुआके रोटी माछ, सभटा चीज भेटैया ने! हेलो!
हूँ।
हेलो! हूँ, हँ।
बाहरेसँ मंगा लिअ समान सभ, हूँ। इहो तॅं ओतबीमे दै छै।
आओर सभ कहू, की सभ आइ बनेबै खाना?
आइ खाना हम बनेबै ओ छोला, भटोरा
अच्छा, बड्ड सुन्दर। बड्ड सुन्दर।
काल्हि बनेबै कुम्हरौरी।
कुम्हरौरी, हँ।
कुम्हरौरी केना बनैत छै यै कीर्ति?
कुम्हरौरीके तरकारी की कुम्हरौरी?
कुम्हरौरी, कुम्हरौरी।
कुम्हरके घइसि कऽ ने, छीलके घसि कऽ, ओहिमे उड़दके बेसन की- की डालल जाइ छै से सभ डालि कऽ मिक्स कऽ के लोक ह ओ बड़ी जकाँ खोटैं छथिन।
सभ चीज बनेनाइ शुरू करी, कुम्हरौरी अदौरी- अदौरीमे लेकिन बड्ड मेहनत छै, हमर नानी जे बनबै छै ओ बड्ड- बड्ड मेहनत छै तैॅं एतेक नीक बनै छै।
बड हमहूँ, हमहूँ अय बेर बनेने छलहुँ, मतलब अयबेर नइॅं अगिला साल अदौरी खूब- फेटलहूँ बेसन तॅं ओकरा खेसारी दाल- कऽ ओ नहि होइ छै, खेसारी दालके पिसा कऽ ओकरा, ओकरा खूब फेट-फेट- एतेक सुन्दर हम पहिल बेर बनेलहुॅं जे कि हम कहियो नहि बनाबैत छलहुँ ई सभ-
खेसारी दालि मे खेसारी दालिके कथि फूइलि के फुला कऽ पिसलियै कि सुख कहा पिसेने रहिये
पहिले सुखा पीसबेने छलियै ओकरा धो धा कऽ सुख खा देलियै धूप मे फेर ओकरा पिसवा के फेर ओहिमे सभटा जेना हिंग तिंग सभ डाइल कऽ ओकरा अदौरी खूब सुन्दर से फेटलयै खूब फेटलये फेट कऽ छोटा छोटा छोटा छोटा छोटा अदौरी। आ ओ जाय छै बैगन मे बैगन के सब्जी मे डाले छी तऽ फूल के एते एहन एहन भऽ जाय छै अदौरी हू एते फेटल यऽ जेना जेना ब तेलै साऊस तेना तेना कते बनेने छलियै- कमसँ कम तीन किलोके बनेने छलहु तीन किलो के ह कियाकि आब दादी साउस छथिन ने गामसँ कता से भेटत अदौरी
नइ नइ
ह दही आधा किलो
आ दूध एक किलो कतेक मे दै छै
सिक्स्टी फोर
कस्टर्ड पाउडर दय छै ओ पचपन रुपआ मे ई देय छै बियालिस रुप रुपैआ मे सेवइ हम पुछलियै तऽ ओ कहैत छै पचासँ रुपैआ एकतालिस रुपैआ
ऑनलाइन सिटी मॉलसँ मगाउ ने सिटी मॉलस सिटी मॉल एप डाउनलोड कऽ लियौ सिटी मॉल एप्प
इ वाला बहुत नीक छै।
ये सिटी मॉल से डाउनलोड करब ने बहुत सस्ता प्राइज मे भेटत जे बिकिड नहि दै छै जे जैपटो नइ दै छै से
हू
बहुत सस्ता दऽ छै आर अपन धिया पुता पत्नी ओ चीज ओ सभ ठीक छै। ह
तऽ ओ चूरो हेतै ने सड़ल ओ तीत रहैत छै श्रीराम वाला बरसात कऽ चूड़ा बस बासमती देते साइड पर पागल तागल छीयै अहाँ ह बासमती चूड़ा केना हँ उएह तऽ सए रुपैआ देते हते ह
चूड़ाके की करबै या
उहा जे बनबै छै
अच्छा अच्छा।
मंगाबियआ।
बुच्छी ठीक आए
गौरी
आओर एकटा एहिमे एड केलियै पीयर्सके छै एकटा तीस रुपैआके से एक सेए तीस हरा जरूरी य मंगे नै
बॉडी वॉश पर बड़ नीक होई छै बड़ नीक
हँ मुह यूज करे छै
ओहिमे ग्लिसरीन रहे छै ने ओ ने चुरल छै एगो वह नै एहन छै ने जे अहाँकेँ नेचुरल भेट त नहि तऽ सभमे मिलावटी रहै छै नेचुरल छै ह नेचुरल छै ओहिमेस रहै छै ने ह
साबुन छै सभमे किु ने किछु
अहाँ देखियौ पीियर्स के कखनो साबुन खोलब तऽ अहाँकेँ ट्रांसपेरेंट दिखत राइट ट्रांसपेरेंट दिखै छिय ने ज अहाँ उधर से उधर देख सकै छी ह तऽ पर्स मे कि होई छै ग्रीसलिन रहै छै हँ ग्रीसलिन रहै छै। गीसलिन से की होइ छै हमर बॉडी मे कोइ तरहसँ खुजली इचिंग नहि होइ छै। ओ हमर हँ रोम छद्र क पैक करै छै ओ खुले नहि छै पैक करे छै। ग्रीस हमरा शरीर के लेलऽ बहुत फायदामंन्द होई छै ओ आ धियोपुता पता लगाबे छै तऽ कोई दिक्कत नहि होई छै जनमोटियो बच्चा लगा सकैत छै। आ बूढ़ो लगाब कऽ छै जवनो लगाब सकै छै सपटा ओहिसँ कि होई छै सुन्दरताई खिले छै मासूमियत चेहरा रहत ओहिसँ
मे पापा के जे पी एम सी एच ल गेल रहि ने तऽ डॉक्टर जे पुछलीए जे साबुन कोन तो डिटोल कहलक नहि
नाइ नाइ डिटॉल मे डिटोल से कह के रहै छै डिटोल मे बहुत केमिकल रहे छै बहुत ज्यादा बहुत कैमिकल हमहु सभ आ पियरस के ने बॉडी वॉश कते सस्त सस्ता आबै छै कते सस्ता रहै छै ओकर ओकर ह सस्ता छै ह आ पता अछि आओर साबुनो ओकर पियर्स के ओते महग नहि अछि जेना डॉव सभ हा जेना डॉव डॉव सभ के डॉव सभ के छै ने बड महग रहै छै साबुन आर मतलब ओकर बॉडी वाश ओकर शैम्पू ओकर सभ कुछ महग रहय छै पियर्स बड़ नीक छै ह पियर्स अहाँ यूज करे छी बहुत नीक हमहु सभ यूज करे छी वही पीयरसे बड़ नीक ओर कहू कखन बनेबे खाना?
खाना हमर बनि गेल छै बस भटोरा छनबे जखन जे खेती। खेते तकरा ओर अथी
टा रेडी कऽ लेने छि
ह दऽ देने छी मिला के दही दही मिलाक राख देने छी
राखि देने छै ने ह तखन फूलत बड़का टा के बनत नहि तऽ बड़के ह खिपटी खेपटी भऽ जाई छै सभ खाना बना लेलहु कखन बनेलहु
सेवई नय बनेलहु उएह दुआरे बैसल छी हमरा डॉक्टर लग जेयबाक अछि छै हमरा आय बहुत जरूरी या देखेनाय
कोन डॉकटर वहि ह
हम बुझलियै जे बीमारी नै किछ होय छै लेकिन बहुत इफेक्ट परय छै शरीरमे अगर किछु भऽ जाइ छै हम अय चीजके मजाक- मे लेलिय हम बुझलिए जे नइॅं
नइॅं, नइॅं एगो बात सुनने छी, नइॅं सु- नइॅं, नइॅं। अगर समांग स्वस्थ अछि न, तॅं अहाँ किछ भी कऽ सकैत छी दुनियाके, हर एक काज कऽ सकैत छी। जब समांग नहि स्वस्थ रहत तॅं अहाँकेॅं दुनियाके हजार काम
ओएहे ने काज नहि भऽ रहल छै, जने मने हम- काल्हिये से देखलिये जे हम पाइनक बोतल नइॅं खोलि पाबि रहल छी। पुछलियै तॅं कहि रहल छै जे जल्दी डाक्टर- डाॅक्टर लग
धिया-पुता एखन कोइ बड़ा- बड़ा नहि भेल अछि अहाॅंकेॅं बड्ड छोट सब धिया-पुता अछि अखन बहुत मेहनत-
देखियौ मरनाइ कोनो ई नहि छै जे आब लोक मैरे जेतै लेकिन- लकबा-तकवा मारि देते या किछु भऽ जायत तॅं जुलुम हैत तॅं के हमरा करत? जखन नीक देहमे नहि केओ कऽ रहलए ओ जखन- जखन हम बेेड पकैड़ लेब तँ के करत?
कहै छै ने मरना आसान बात छै, मरना आसान बात नहि, मरना बहुत कठिन बात छै यै। बहुत कठिन छै, एनहिते थोड़े प्राण निकलै छै लोकके शरीर से की बिमारी- तॅं प्राण निकल जाइ छै, कते झेलऽ पड़ै छै। कते झेलऽ पड़ै छै? अपने, अपने सबकेॅं पिताजीके ही साथ स ही दे-
ओ छवि पपा निकाल कै रिपोर्ट, की कहलखिन? नइॅं हेतनि? ओ रथ यात्रामे- ओकर कनिआँके हेतै ने?
ककरो देखै छियै, देखै छिय न हमर सबके-
हम सभ नहि बुझलिये जे ओ प्रेगनेंट छै, बाप रौ बाप! सएह तॅं हम कहलियै जे हमरा मुख्यमंत्री आवास तक चलि गेल रहितै, जखन बर्षिया नहि बुझलकै, ओकर अपन दियादनी छै। ओकर साउस तक नहि बुझलकै, ओ लेडीज के।
के प्रेग्नेंट छै यै?
कहलकै सरप्राइज देलियै सबकेॅं, ओ बगल बाली हमर पड़ोसी।
जे अब वर्षाके दिया- बच्चा भेलैए? हाँ हाँ हँ हाँ हाँ हाँ। ओकरा बच्चा भेलैए?
हॅं
कहिया?
गोरकी लेडीज छै, ऑपरेशनसॅं पारसमे छै। चारि दिन पहि रवि दिन भेलै, ई रवि आठ दिन हेतै।
अच्छा तॅं मतलब प्रेगनेंट छलै तँ ककरो पता नहि?
ककरो नहि, हमर छत ओकर छत एके छै।
पेटो नहि ऊँच छलै यै?
अभी कॉल कट हेतै।
पेटो नहि ऊँच छलै?
नै पता चलै नै, कहलकै मोटा गेलहुँए, हमर पेट निकलि गेलए।
जाह बढ़िया बात।
होई छले जे बेटी छले ने पहिल तऽ ओकरा भेले जे हमरा दोसरो बेटी हैत। ज बेटा हैत ताहि दुआरे लोक। क नहि कही खोम दुआरे लेकिन भगवान जे छथिन ओ बहुत अथी छथिन। नै फेर बेटी भऽ गेलै ओकर सभ खूम खोटका निकेल गेलै भगवान जे छथिन ओ थोड़े ने कहै छथिन जे तू हमरा खुब।